की
हाँ आहाँ
ठीके छी बनि गेल खेनाइ सब तऽ खाना सभ बनल हेँ कनि मार्केटो एलहुँ हेँ घूमय फिरय लेल सब्जी सभ लऽ कऽ जैब भौजी घर पर एयलहुँ कनि भेट घाँट करलहुँ
नीक केलहु हें भौजी सँ भेट घाट करऽ
चिन्ता कोन आबि जाइ छी कनि काल गपशप कयलहुँ
हाँ भौजी लग चलि जायइत हब तऽ ई अबैत हेत जे हम नहिैरे में छी
हाँ से तऽ लागै छै ने नहिरे में छै बहुत हाँ तऽ सब्जी तब्जी लेलहुँ तऽ बेसी काल अपन गप शप कऽ लेलहुँ सब्जी लोकऽ केऽ घरपर चलि गेलहुँ
हाँ
तै एलिये कनि घुमय लए जेबै नो बजे तक
नीक केलउ ओते खाना पीना हेतै तऽ
हाँ हाँ खाई लऽ की अपने घर छी खाय लऽ की हेतै अपने पेट भरला सँ नहि ने हेतै हाँ हाँ एगो अपने खेला सँ रहितो तहन ने खा कऽ चलि जैतहुँ से तऽ घर में बाल बच्चा सभ छै अयबे नै करतै कहते तू खो गऽ हम घर में खैब
है है हाँ सब ने आबैय चाहैत रहै छै सब जगह
हाँ हाँ आ तैं एलै कनि काल बैसबै गप शप नीक से लेबै फेर चलि जेबै
चलि जेबै हाँ हाले चाल ओ नीके होइत छै ओहि सँ
हँ
मोन लोकके इम्हर ओम्हर भऽ गेला कनि अपन लोक रहल तऽ ओकरा लग बैसो गेला नहि रहल तय अपन लोग त कते जेते
आ सब चीज पुछलहुँ काल्ह कि छी परसू की छी पाबनि हयैत ओ फल्ला चिल्ला सभटा बुझि बात विचार कऽ कऽ कनी काल बैसलहु नैहर सासुर के गप सप केलहुँ तहन चैल गेल आ तरकारी तीमन ल हिनके दिस अबैत छियनक के घर लग ओना हँ ओना नियाइर के अबितियै नहि अबितियै लेकिन एतऽ अबैत छियै तऽ बुझै छियै एहि गर्व लग अबै छी
हँ से तऽ होयइते छै
हँ अहाँके बैन गेल खेनाइ
हँ बनैया
कि सस बनै छी
रोटी बनैया दाल फ्राइ बनैया भिण्डी के भुजिया बनैया
अच्छा हँ अपने बनबैत छी कि मम्मी बनबै छैथ
मम्मी बनबैत छैथ
ठीक छै गर्मियो बड़ लागै छै ने हँ कखनहुँ कालके अपन दुनू सभगोटा मिलि कऽ क हमरोसभके अपनो कयलहुँ अपनो कलहुँ धियो पुतो कयलहुँ जकरा जखन मोन भेल रहल तऽ आइ हँ आइ सहल छै तऽ आइ धियापुता करतै अपन
आ हे हे हे हँ उपास दिन क आहाँके छुट्टी
आ हँ आ एकाशी द्वाअदस तब कहलियै प हँ एकादसी छियै
ओ एकादशी के तऽ सबस महान व्रत घोषित
हँ हँ हँ चौबिस रुपया ल छिये
अच्छा
तऽ एलियै कहलिय ब्राह्मणि्राम्मणकेणोतो द देबै सब्जी तब्ज़ी जे हेै तकर बाद ई मन काल तऽ हेबे करते
हँ एकादशी के प्रात तऽ सब ब्राह्मण खुआबै छथिन ने अपना सब देिश के
हँ ओएह कदीमा लेबै परोड़ लेबै कोबी जे भेटतै सब्जी दैयवला करैवला जे गर लगतै
हँ हँ
से सब से सभ लेबै कनि तरुआ बनतै तऽ कनि तरकारी सभ चाही
हँ सएहसभ की रंग बिरंग के तरुआ पापड़ रंग बिरंग के तरकारी ब्राह्मण के तऽ मिथिला ब्राह्मण के इएह भोजन छै
हँ आ तिलकोरो भेटैया तोड़ि कऽ कए दिन लऽ अनै छी
नीक करैत छी जखन भेटैया तऽ ख्याल करू जिनका नहि भेटैत छै से तऽ बेचाराभ तरपेके रहि जाइत छै
ह हँ गार्डन दिशन बहुते छै तऽ कखनो काल के गेलहुं तोड़ि लेल सब दिन नहि गेलहु कहियो कालके पाबैन तिहारमे तोड़ कऽ लहुँ अनलहुँ आ बारिस के टाइम मे अहाँ कऽ बारिशके टाइममे ओ बिना अथीके लतैर गेल त अपन भेल हँ तऽ उएह छै बारिश केते मे भेटत बाद मे नहि भेटत रौद मे सुखा जाइत छै आ लेकिन बारिश मे हरियर रहै छै त भेट हँ हमरो गाममे अपन धिय पुता ता अहाँके शिमला मिर्चीके सब्जी बनायत रोटी बनायत आ हम त अपन सहले छी हम फलाहार करब
हँ ओहो सब्जी बड्ड नीक होइ छै शिमला मिर्चके
हँ हँ आ शिमला मिर्चीके भरिरोके बड़ सुन्दर होइ छै भरुआ जेकऽ
हँ
ओ अहाँके भरुआ जकाँ भरि कऽ बनेबै तऽ बड्ड नीक लागत
हँ ओहो होइ छै एकादशी मे दुनू टाईम फलहार करे छी की निर्जला रहे छी एक टाईम
नहि निर्जला नहि पार लगैया जाउ निर्जला एकासीमे कयने रहौँ निर्जला भरि दिन पैन नहि पीलहुँ एहि सभमे अपन जखन मोन भेल तखन फलाहार कयलहुँ दिनोमे कयलहुँ आब लोक कऽ ओ देह नइ रहलैइ जे एनावला ओ एकादसी करत
हँ से तऽ छैहे लेकिन तैयो एखन के समयमे कत कते आदमी एना करै छथिन जे एक टाईम निर्जला रखलहुँ आ एक टाईम खाना खेलहुँ अथी फलाहार केलहुँ
नहि से बला नइ करै छी मोन खराब रहैए कनी बेसी कालके सुगरवला अथि यऽ तऽ ताहि दुआरे अहाँके फलाहार नहि होइए चकरे आबय लागय तऽ हम ठण्ने छी तऽ करब से बात तब फलहार दिनो फलाहार दिनो केलहुँ फलाहार राइतो केलहुँ गाम सभमे पानि होइए की नैय
हँ भऽ गेलै
हँ
गाँव सभमे पाइन तऽ होइ यऽ आइयो भेल छलए
भेल छले पाइन
हँ हमरो अथी छलेय परीक्षा छलेए तऽ गेल छलहुँ देबय लए तऽ कॉलेजे पर बड्ड पाइन भेलै ए बहुत जायदा
हँ हँ कथीके परीक्षा देल गेल छलियै
हम एम ए के देबऽ गेल छलियै
अच्छा
हँ
हँ बने नीक करै छी गांव घरमे लूइरो व्यवहार सीख लिअ आ आब पढ़ाईयो क लिअ बाहर सबके बच्चा सबके खाली पढ़त लेकिन लुरि व्यवहार किछ नइ अबै छै
बाहरेके लोक होइ छै न
नहि जाउ ओहिना कहै छै दूरक ढोल सोहान रहै छै ओहिना लोक कहै छै आहि सब के नीक ये सब लुरो व्यवहार सीखब जे घर जायब तऽ बाहरो मे रहब शहरो म रहब गाँवो म रहब सबठुम एरजेष्ट हैत बाहरक बच्चाके की मजाल छै गाँवमे रहि जायत आ नहि गामके बात बुझत तऽ अपन नीक ये जे अपन अपना गामके घरके सभटा सीखै छी ओ रहनाइ बड्ड जरूरी छै हमरा सबके धिया पुता किछ बुझै छै गाम के बात लेकिन बजै छी हमसभ मैथिलीये मऽ अहाँके नहि बज हँ से कए कहैत छी समयसँ केहन हेतै ककर से नहि लोक बुझै छै फेर लड़का गाँवमे भेटतै तऽ बियाह दान नइ करबै गाँवम
केना करबै हुनका हेते रहल तहन अहाँ करबै आ हुनका रहले ने हेतै तऽ अहाँ केना कऽ देबैन
इएह अहाँसभके की हैत जे सिखने छी अपन गाम म रहब शहरो म रहब आ बाहरक बच्चा सभके गाम के किछु बाते नहि बुझै छै सिखैए नइ चाहत अपन लोक अथीके कल्चर सिखलक जे कहै छै विदेश मे जे छथिन सेहो अपन गामके रीती रीबाज देखियौ विदेशो मे छैठ होइ यऽ अहाँ कऽ जतेक बिहारी हँ बम्बइमे जे छै बिहारीके देखबै छठि कऽ से गाव मऽ एतेक लोक कतयसँ आयत
छैे कि कखनो नहि छोड़बाक चाही अपन परम्परा
हँ तऽ से सभ तऽ सिखैए नऽ पड़तै क तऽ भगवानके देशमे रहै विदेशमे रहै जे अपन सभके परम्परा छै मूड़न उपनयन जे अपन सभके छी फूल लोढ़नाइ बरसाइत पूजनाइ
परते
अपना सबके फूल लढ़ेके बिध बेर साइ के बिध बियाह में चारि दिन अनून बाइर इ सभ सभटा करऽ ने पड़ै छै
हँ
हँ विध हैत विवाह हैत आ विधि शुरू भऽ जायत हँ तऽ सेहो सिखनाइ जरूरी ने रहै छै आ सहले नहि होइए तऽ इएह नहि तऽ से थोड़े ने हेतै से तऽ सिखैयए पड़तै
धीरे धीरे हेत
हँ
जे जे केयने छै तकरा तऽ आदत बनल छै जे कऽ लै छै आ जे नहि केयने छै से तऽ धीरे धीरे सिखते ने कोनो चीज
नहि आब अपनो गाँव सभके बड़ा अहाँके अथी भऽ गेल छै नीक छै आब लोको भने सिखैया करैए
हँ से तऽ छै सब रंग के आब तऽ ओ सभसँ बेसी जे ओकर विकसित भेलए ओ मिथिला लिखिया
हँ
मिथिला पेन्टिंग नहि छलै
हँ मिथिला पेंटिंग कतहु हमर दीदीके बेटी सब सिखने छै
ह पहिले एहि के काज परणाम हँसी चले छै छलैया लोकके नाम हँसी होइ छलैया ओहिसँ मजाक उड़बै छलैया फल्ला चिलला के कनिया फल्ला चिल्ला के पुतोहु ई काज करै छै आ आब तऽ ई सब कला भऽ गेले य एते सुंदर कॉलेज छै कॉलेज मे
कला भऽ गेलै अहाँके
डिग्री लऽ लक आ तखन ओ बड़का बड़का आर्टिस्ट के अथि कलाकार सब बने जाइ छै
हँ आ साड़ीसभमे कतेक मिथिला पेन्टिंग सुन्दर लागत
बड सुंदर लगैत रहे छै हमहुूँ केलियै दूटा साड़ी पर सुन्दर लगै छै
अच्छा तहन तऽ नीक यए कनि हमरोसभके कनि कऽ देब अपन गौआँ घरुआ छि कहियो जाय तऽ भेट घाट करब
हँ ओएहमे हमहुूँ टाइम निक निकाल लहुँ पढ़ाई के संगे संगे
निक करै छि न पढबो करैत छी दुुनो यए लुइरो मैं गाम घरके सीखै छी आ कतहु जायतऽ अखरत नहि बाहर जायत तैयो नीक घमे रहब तैयो नीक
हँ ओहिमे केलहुँ ई नहि केलहुँ आब अपन घरक साड़ी छलैएा तऽ कोनो ई नहि छै जे हमरा एतबे दिनमे तैयार कऽ केऽ देबय के अइ
अपनासभके पहिले आब लोककेँ सीखै छै अच्छा
बनबय मे लेकिन की भऽ गेलै अपन घरक छलेय धीरे धीरे धीरे धीरे जतबे के टाइम भेटे छले ततबे के करैत करैत बनेलियै हम एकटा साड़ी बनहं डेढ़ साल लागल
अच्छा
एकटा तऽ तीने महिना मे बना देने रहियै परीक्षा देने रहिय बारहीं तऽ हम फुरसतमे रहियै तऽ तीने महीनामे एकटा बना देलियै आ एकटा ई ग्रेजुएशन बी ए करैत करैत हम बनेलियै तऽ हम डेढ़ सालमे बनेलियै
हूँ नीक छै बड़ नीक लागे छै देखे में सेहन तऽ घर देखे छियै मिथिला हाट गेल छल तही सभमे जे पेन्टिंगसभ देखल लेल कहल देखियौ पहिलुका जमानाके सी ओ ओ जे बुने छै किदन के से की कहे छै मोति सब के ने पहिले बनबे छै छलय लोक डलिया अपन सिक्की वला सभ तकर सबके जे झोरा बोरा डलिआमे हमर सउसके कीन देलिय से पाँच सएमे आओर क जे बेसक जे बनैया हँ कहलखिन कनिआँ बड़ नीक लागलै लऽ ले तऽ पाँच सएहमे लेलखिन से देखलहुँ सभटा अपना गामके कलाकारीसभ कहलै पहिलुका लोक एहि सबके मौजरेए नहि देै
हँ
आब जे देखलहुं से सेेहनता लाग गेल
पहिलेके लोकके भेटै ने तऽ आब हाथ लगै आब नहि भेटैत छै तऽ नीक लगैत छै
तऽ आब नीक लगै छै हमर बेटी गेलै तऽ ओहि दुपट्टा लेलकै मिथिला पेंटिंग वला
हँ
अरे देखही बात तू तऽ कहै छ लोक देखही अपना गाम घरके कते नीक छै
छै कि एतयके अथी छै ने चित्रकला छै एतयके मिथिलाके तऽ
हँ हँ पहिले अहाँके एतेक उजागर नहि छलै लेकिन आब जे आब आब बड़ फेमस भऽ गेल यऽ पहिले एते नहि छलए गोबरे से पहिले लोक गाम घरक बूढ़ बुढ़ान कोबर पार दै छलै आब अहाँके देखै छियै मिथिला पेंटिंग वालीके बजा कऽ कोबर परायल जाइत छै
हँ आब जकरा पेंटिंग कर अबै छै बच्चा बच्चा कोबर पार ले छै
हँ हमरो एगो सङ्गी छथिन हुनकर बेटी सिखने छै तऽ कहते हमर बेटी देखी हमरा ई साड़ी मंगा दे मिथिला पेंटिंग वला अपन कह